हेलो
ह
कुछ नहि हूँ ई ठीक छियै हेलो
ठीक छीयै
हूँ
हँ
खाना आर बनि गेल
नहि हूँ सब कुछ बनि गेल
आवाज सही से नै आबैय
हम सुतके उठलिय हन अखनी
चुल्ही आर निप ललियै
हूँ
केहन बाबू बाबू की करैय हेलो
आइ भेलै नऽ हेलो
हेलो हेलो